हँ
आबैया आवाज?
हँ हँ
कहलहु जे की कहलियै? ई रामनारायण पर कंप्लेन डालैके छैियै तऽ केना डालबै
ओकरा कंप्लेन डालैके छौ तऽ ओकरा अथीमे जााही आं पोर्टल पर जाही आ कंप्लेन करही
प्रोर्टल पर तऽ की करते महाराज एगो अथी मंगेलियै रहे मतलब टी शर्ट ऑनलाइन बुझलियै
अच्छा
एगारह सौ के टीशर्ट रहै बुझलियै ओ टी शर्ट हमरा कहलकै कॉटन है कॉटन है केयक हमरा ओ कहल हम कहालीयै ठीक छै कटन हेत द हमरा मैसेज मे अपन कहलकै जे ओपेन बॉक्स डिलेवरी छै हम कहलियै ठीक छै ओपेन बॉक्स छै तऽ लए लेबै हमरा पर ओ टी पी आयल रहै एकरा लग गेलियै हम एकरा फोन केलियै एकर नम्बर देलकै मतलब एतय नाम देलकै रहै एकर पोस्ट ऑफिसमे आयल रहै मैसेज वह अथी से ज ये ई डिलेवरी करते हमरा तऽ एकरा हम फोन केलियै जे कहलक आइ नहि कालि आब भोरे आठे बजे हमरा फोन देलक एकरा हम कहले यौ ओ टी पी छै हमर से अहाँ की कहे छै से दियौ ओ टी पी पी लिय हम खोलकदिय कहलकै नहि हम खोलि नहि देब ऐ मे बाघ हाथी घोड़ा किछु हुए खोल के नहि देब खोललियै तऽ हमरा सामान पोलिस्टर रहै आब ओ रिटर्न करबै छै भाय जकरा स से मंगेने रहिय ओ हमरा अथी ब्लॉक क देलकै नम्बर
ओ
तऽ आब केना हेतै तऽ एकरापर हम सोचै छिय कम्प्लेन देबै ने तऽ
ओकर वीडियो बनबैके ने चाही
तखन नहि बनेलियै वीडियो सब अरुण
वएह ने तहने वीडियो बनबेके चाही नहि तऽ ओकर प्रूफ केना लोक करतै
प्रूफ करतै तऽ हम कहबै ने ओहि लए नै छलै बहुतो चीज छै ने एहन जे जकरा हम ओहिके हिसाबसँ फँसेबै
अच्छा
हम एखन डी पी जी एप क के कोनो छै ओहिपर हम लॉगइन एखन केलियै हन आई डी बनेलियै
अच्छा।
त ओहिपर कोन चीज मे एकर कम्प्लेन हम डालबै
ओ ठीक छै हम पता करबो ओ बाद कहबो तोरा
ह कनि कहब ओ आ ओ आब मतलब पोस्ट ऑ पोस्ट ऑफिससँ ओ रिटर्न नहि हेते की
रिटर्न। रिटर्न जहन ओपेन डिलिवरी रहै रिटर्न के पॉलिसी नहि छै तऽ केना हेते
ह ओ हम अथी से बात केलियै ने पोस्ट ऑफिसके कस्टमर केयर से ओहिपर तऽ कहलक ह एहिपर तऽ भए जेतै
पहिला पैसा तऽ पहिले देने हेबै ने तू
नहि पैसा एकरा देलियै रामनारायण
ओ तऽ पैसा जहन देलिये हन तहन आब केना हेतै अगर तू रिटर्ने करबही तऽ पैसा रिफण्ड केना हेतौ तोरा पर
ह से तऽ छै लेकिन हमरा पोस्ट ऑफिस से कहलक भए सकैया
नहि तऽ ओ अगर पैसा सभमिट हेतै ओकरा लगन त तू अगर मानिक चल रिटर्न करबही ओहिसँ फायदा कि छै ओ कम्पनी ओकरा राखि लेतै ओकर रिटर्न थोड़े देतै जा तक एक्सचेज या रिटर्न के कोनो नियम नहि हेतै त तक केना हेतै से कहि रहल
रहि ने ओ तऽ कहलकै कि हँ रिटर्न भए जेतै
ह तऽ रिटर्न अखन क होके ओकरे तरीका पूछली जे हम केना करी रिक्वेस्ट ओहिपर डाल हि फेर एतौ आ फेर लेने जेते
ओहि पर जे डालबे ने हे यै हमरा जे नहि प्रचार तचार देखबै या
ह
तऽ ओहिमे हम टिप देलियै टिप देलियै तऽ व्ह्तप्प हमरा फर दबह मैसेज केलक हमु अपन ईपर कहलियै तऽ कहलक कैश ऑन डिलेवरी छै तुरत हमरा अप पकिंग तकिंग कऽ हमरा देखल
तो देख कऽ नहि लैके चाही ब सिम्पल बात ह
त ई कहै नहि हम देखऽ नहि देब तऽ ओहीपर धरफड़ा क हम अपन स ओहि धर परा कऽ हम अपन साइन कऽ देलियै
ओकर वीडियो बनबै के रहे इएह ने गलती करै छीय। करय के पहिले ओकरा अपना हाथमे चीज दहइ कि भाय हम की छियै ओ देख लेबो तहने ने हम लेबो
औ हमरा कहलकै की जे हम कहलियै अहाँ अपन अथी से बात करू नऽ अहाँके जे कहलकै हमरा उपर जे छै सैहेब ओ हमरा ओ हमरा कहलकै जे नहि ई काज नहि होइ छै हम कहलै अहाँ बात करब तऽ कहलकै रबि छिय आय हम हम आए अहाँकेँ हम केना बात करब हम कहलियै बात करब तीन चारि बेर हम कहलियै नमबर लउ अहाँ नहि करबैऽ कहलकै नहि नहि हमरा एहि सँ नहि छै उम्हरसँ अरुणो चा फेर कहय लागलै कि जे नहि ठीके एहिमे किछो होइ छौ त ई थोड़े कर छौ
तै दुआरे
ओकरा कहितियै हमरा घर परर आबि कऽ देब ओकरा लग गेली गेलही कि त
पोस्ट ऑफिस तऽ वएह नऽ छियै यौ
ओहिस कि मतलब। पोस्ट ऑफिस जायके लेल थोड़े जाइ छै घर पर आबै छै पोस्टमैन घर पर आब कऽ डेलिवरी देते कि पोस्ट ऑफिस पर जाकऽ देख हमरे सबके जे सामान आबै छै तऽ हमरा सब फोन करै छै कहलहु जे घर पर भेज देल छल ले नहि जाइ छियै घर पर देलक तऽ हम अपन पापा के भेजबै
सामान बढ़िआँ रहितै तहन तऽ नहि कोनो बात
हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट छै जे ओहि सब पर सामान बढ़िआं नहि हेतै ओ तऽ बात पते छै
ह ओ दू सए डेढ़ सए मे नहि दैया अथी पर खठेलासभ पर टी शट
हँ
से वला छै कहलियै एको सए रुपे बिकतै तऽ बेच देबै
कते रुपआ लागल
एगारह सए रुपआ लागल छै दस टा टीशर्ट छै
ओ तऽ तू की बुझै छी एगारह सए रुपआ मे दस गो टी शर्ट तोरा कॉटन के देतौ
हम कहलियै ई सूरत सब वाला रहै हम कहलियै बहिं द देतै
बकलेले छी त बेेजिह फोटो केहन छै तकरो
ओ पुमा नायकसभ नहि लिखल रहैएा से बला साइजो मे मतलब हम साइजो हम दस गो मे एना क के मंगेने रहियै तीन गो एक्स एल दू गो एल आ पाँच गो एम
आ एहिमे दए देलकै हन तीन गो एल आओर सभटा एम
ओ तऽ रिटर्न इह चीज के क्लेम करी ने जो हम लियेै वो चीज हम जो कियेए
तऽ ई ऐपसँ हम थोड़े ने केलियै दिक्कत तऽ से ने भए गेलै
वेबसाइट से केली व्हाट्सऐप से केलही
व्हाट्सएप केने छियै ने व्हा्सऐप पर ओकर वेबसाइट नहि छै ओ हमरा फोटो भेजलकै हमरासँ एड्रेस माँगलकै
अरे ई सब एनाही करै छै व्हाट्सऐप वाला सब जे करै छै ने
हूं
ओ एनाही करै छै
ओकर वेबसाइट हम सेव क के लेतियै रे ने मतलब अथी मे तहन तऽ नहि होइत देख
इएह हमरा तू अथी खरीदबाबै छलै इएह
नहि नहि ओ तऽ अहाँके हम ई वाला नहि खरीदबाबैत रहौ ई तऽ हमर व्हाट्सऐप पर हमरा भेजला ह अहाँके तऽ हम ओकर साइड परका मंगबैत रहौ ओकर एप्प छै ओकर ब्रांड के एप्प छै से वला पर मंगबाब
अहो
हँ बला बात
त ई सब चुटकुटिया काज सब करैत रहै छी पैसा आबे कतऽ से छो तोरा इ सबलेल
धुममा आइ पैंचे लेलियै रह ककरोसँ
भ त
ज
इहे करै छ
पढ़ै पहिरैवला रहितै तहन तऽ दिक्कते नहि रहै कोनो
ओ ई तोरा य नहि होइ छौ कि जे अगर वाट्सएप पर व मैसेज करतै आ एते रुपआ मे एते सामान देतै तऽ पहिरै वला हेतै हँ अच्छा एगो काज कर ने काल काली पूजा एतै ने
हँ
ओहिमे बाँंट देबे काली पूजा वाला लोग लगे
हँ सेहो होइ छै एहिपर लो ग़ लागे छै लेकिन कलर सब अलग अलग छै
कोनो बात नहि जे हेतै सब की करबै
ओहो टी शर्ट तऽ हमरा लागैय दू अढ़ाई सए रुपए मे ओ सब आनने रहय
ह पता
आ बुझियौ ओ सेमे चीज छै वएह चीज
नहि तऽ सतीस आ कपिल सब के कहि दही जे भाय अथी की कहै छै बेच देै हमरा
कपिल से गप केलिय रयौ हम महाराजने एक सए दस हमरा खरीद पड़लै एक सए रुप अहाँ ले लियौ
अच्छा
कहलकै दोकान पर आबै छी देखबौ तब ने
ओ
कपिल तऽ बिख पादऽ लागतै कनि
सत्ततीश के कही टाइंग दही सतीश के दोकान पर बुझली आ डेली जायके चेक करिहं जे क गो होय ओकास से कहं एक सए बीस पच्चीस रुपआ मिलतौ
हँ जे हम प्रॉफिट नहि कमेबै, तऽ हमरा नओ सएमे टोटल केओ लए लेतै ने?
सुननऽ, विकासक दोकान पर तीन चारि गो टग देब, तीन चारि गो कपड़ा। कपिलक दोकान पर तेंगी, तीन चारि गो सतीशक दोकान पर तेंगी, बुझली?
सह
हँ, अपनन होएत। जँ बिकतौ, तऽ पैसा लिअ।
नहि तऽ विकासे भायजीक दोकान पर तहन पूरा टाँगिकऽ बैसले रहबै।
हँ हँ, ओतै बेच सकैत छै, तहन कि? ओ तऽ यो बेस लोकक नजर एतै, ओहि पर रेट लिखती है।
हँ, रेट दू सए कहबै, बुझलियै?
नहि नहि, दू सए नहि कहै। एक सए तीस तऽ मे बेचली।
नहि तऽ एक सए तीस कहबै, तऽ ओ सब ओतबेमे कम करैके लेतै नेऽ? आनिकऽ चलू ने। अबै दाम एक सए दस, सभमे हम दए देब। हँ, डेढ़ सए राखबै।
आ ओते राखि ले, आ अपनी जइसे निकलि जाउ, तऽ दाम निकल। हँ, बिकिया जेतौ कि पता। तहि तोर बिजनेस ई, पता।
ए तऽ हँऽ छै। हँ, सेहो भए सकै। तहन तऽ रोज। ऑर्डर मारब ही ने, एगारह गो के, दस गो के।
ई चीज बेस कर, नया चीज। के मेल बढ़बे छै, बढ़बे छै। एनाहमे ने बिजनेसमैन बने छै।
हँ इएह छै जे अगर नहि केओ लेतै, तऽ पैसा बुडि गेले, कोनो काजक नहि रहल।
नहि नहि, बुरते समान छै। बुरते कि ओकर कोनो ने कोनो।
तौ यूज एकर हम नहि कऽ सकै छियै ने, तऽ पैसा तऽ बुड़िए गेलै।
हँ हँ, लेकिन खराब होइवला चीज थोड़े छै। ओ रहतै तऽ कोनो ने कोनो काज हेबे करतै। पर परोजनेमे बैठते हैंमे छै।
हँ, नहि हेतै तऽ अपन दू चारि गो जकास सभ लगमे नहि हेतै। बैट देबै की?
त तहन कि, परोजन सब होयवला छै, ओएहमे सभके बिदाइएमे देत धियापुता।
हय महाराज, विदायमे देबे आ इहो हेतै ककरा?
सबके हेतै, जे जे साइजक हेतै ओकरा हेबे करतै।
नैय, ओहन तऽ नहि हेतै ककरो। हमरा बुझियौ ने, ठीक ठाक होइ छै तऽ हमरा। यौ, सभ देहगरे धसि गेल।
ओहिके लेल अलग अलग साइज सभ छै।
सबटा थोड़े अलग अलग छै, दू गो तीन गो छै। ओ आयल सिर्फ लिखले टा।
अच्छा
से लए लेलिय जे।
चल, एक बेर गलती केलाक बाद आब एहसास हेतौ ने जे, भाय, हम ई सभ चीज आब नै करब फेर।
हँ, से तऽ छै कि एक बेर तऽ आब बुझि गेलियै।
बढ़ियाँ छौ, रूख काटि कऽ फेर सँ करै छी।
कर